जय मिथिला कतयसँ बाजि रहल छियै। हम तऽ रहै छी दिल्ली आ अपने क पटना से बाजि रहल छियै
अच्छा तऽ अहाँ आय कोन टॉपिक पर गप्प कर चाहबै।
जाहि पर अहाँ कम्फर्टेबल हुए हमर तऽ ओना हमसभ स्टूडेंट छी तऽ हम तऽ बात करब अहाँके एखन जे चलि रहल छै शिक्षा के क्षेत्र मे भ्रष्टाचार से
अहाँके मिथिला कल्चर संस्कृति खान पान इएह जे टॉपिक है एहिपर बात करने छै तऽ आइ हमसब खान पान पर बात करै छी खान पान के वैज्ञानिकता पर बात करै छी
बिल्कुल बिल्कुल
देखियौ मिथिला क्षेत्रमे जे खान पान छै नऽ आ ऊ सदिखन से वैज्ञानिक रहले ये जेना आई काल् ले देखियो मड़ुआ छै मड़ु के सुपर फूड कहल जाइ छै अपना सब ओएटा पहिने मरुआ लोग खाइत रहे मेन कोर्स में खाइत रहे
बिल्कुल बिल्कुल
हँ लेकिन अपना सबके ओहिठाम जे बुद्धिजीवी वर्ग रहलै ने ओ जे नीक चीज रहै ने ओकरा हमेशा प्रोत्साहित करैत रहलै जेना देखियौ कदीमा छै कदीमा खााय छै ने कदीमा ग्लूटन फ्री आइ काल ग्लूटन फ्री फुट के बेसी अ माग भए रहल छै
हँ यौ मड़ुआ रहै मकई रहै जौ रहै
जौ रहे जौ देखियौ जेकरा आइ काल्हि बारली कह कऽ लोक खाइ छै या आ ओकर अथी सब आबै छै नऽ स चॉकलेटसभ भी आबै हैय जौ के लेकिन हमसभ ओकरा बिसरि गेलियै कि गरीबक खाना छै एकरा नहि खबाक चाही तऽ इएह सब समस्या छै हम मेन छै लेकिन आ ओर वेराइटी छैय अपन से खाना मे जेना तरकारी मतब देखबै यहा रंग बिरंग के कदीमा सजमेन
सजमेन रहे छै घेरा रहे छै बैगन परर भ मिथिलामे तऽ शुरूएसँ भेराइटी चल चलैत आबि रहल छैय तिलकोरक तरुआ रहे छै डायबिटीज पेशेंट लेल राम बाण छिय ओ सब
तरूआ होय छै
हँ हँ हँ बिल्कुल बिल्कुल आ मुनगो एक नम्बर वेराइ से खाय मऽ
और संगे जे अरकंज के जे बने छै ने अरकंच के साग मे पोटासियम के मात्रा बहुत होइ छै ओ भी जो वृद्ध लोक सब लेल खास जे कमजोर छै तकरा लेल बहुत फायदेमंन्द छै हँ आओर अपना सब ओय ठाम एक
सेहो जे अपन हँ नया पीढ़ी के प्रोत्साहित करैके चाही जा हिसाबसँ आइ काइल केँ बच्चा कऽ देखबै जंक फूड बेसी खायए लगलै हे। ओहि जगह पर जी। बिल्कुल।
तऽ सेमन चीज छै ओर अपना सब चीज के भावना ने सोच यरे ई तऽ गरीब के खाना छै ई नहि खेबाक चाही।
आदमी दू देख रहल छैै एखनो। ? हँ हँ
रोग स जे लड़ैके क्षमता होइ छै या जे शरीर जे मजबूत होइ छै एहि सब चीज से खेबाक से से सब चीज नै भए रहल छै। एकर अलावा अपना ओइठाम माछ। माछ लोकोग खाइ छैेज नॉन वेजिटेरियन छै।
खाए छै और लोक
मिथिलाके प्रसिद्ध छै माछ मखान पान। ई तऽ प्रसिद्ध छै। चलै छै मिथिलामे।
चलै छै और माछ देखियौ चरक संहिता में माछ कहल जाइ छै कि। कोन बीमारी में कोन माछ खेबाक चाही माछ। बीमारी से बचाबे छै खास कर के पाइन वला क्षेत्र
बिल्कुल बिल्कुल ?